हेलो।
हँ।
हँ।
की हाल चाल अइ? ठीक छै- ठीक छै अपन कहियौ। कुशल मङ्गल सब सुनाबियौ।
कुशल-कुशल मंगल छैय।
हुं आ अथी कहिया छैय? उम्म साउनके कहिया स शुरू होइ छैय अपना सबके मिथिला
रइत भ गेल सकरैंत के हिसाब स मिथिलांचलमे त सकरैंत के मानल जाय छैय त संकरैंतके हिसाब स आइ से अहाँके सौउन शुरुआत भ गेल सौउन महिनाके। हँ आ पूर्णिमाके पूर्णिमा जे हैत से अहाँके से अखन ओयमे अहाँके देरी अइछ ओ उनतीस तारिका पूर्णिमा अय।
अच्छा उनतीसके पूर्णिमा हेतै।
हँ - बुइझ परेयैऽ हँ।
नमबर पा-
तकर बाद अहाँके हं पञ्चमी पाबैन हैत फेर एहि महिनामे सावन में तऽ सोम हैत सोमवारी जे छै से सक्रान्तिसँ जे सभ सोमवारी करै छैथ तिनकासब के इहैऽ अगला सोम जे हेतैन बीस तारीख वला
हूँ -हूँ-
सैहे त शुरु।
हं।
आ पूर्णिमासँ जे करैत हेतैथ तिनका सभके तीन तारीखसँ हेतहं
ओ तीन तारीखसँ हतैन ओ आ की कहै छै, आ-आ- सौन के जे मेला होइ छै जे अथी के जल जे चढ़ैल जाय छैन भगवान के, महादेव
हँ हँ ओ तऽ लगभग तऽ कहा अगिला एहि सोम से शुरू भऽ जेत ते हम। जे सोमवारीक के जल चढ़बैत छैथ से तऽ मैन लिय सोमे दिनसँ चढ़ेैतैथ।
हूं- हूं-
आ जे त भैरसोन बाबा धाम मे तऽ भरिसोन चढ़य छैन। कमऽरथुआ सबके के। तऽ सेबला तऽ शुरू भएऽ गेले। आ कमला वला जे छै, जे नय कमला स कपलेसर जाययैऽ लोक चढ़बै लय जल, ओ जे छै से अही सोमवारीसँ शुरू हैत।
अ-
औरऽ
सैह। भोजन भात भेलै अहाँके?
नय एख्खन भोजन भात तऽ नय भेलैयैऽ।
नय अथी भेल? अराम भेल अहाँके?
हँ भेलैयैऽ कनी, दवाइ
अच्- ओ-
भेलैयैऽ रेस्ट।
ओतऽ सुनलियै जे की कहै छै अहाँके जगरनाथ पुरीमे जे जत्रा अथी छलै रथ जात्रा ओय मे सुनलियै जे भगदर मैइच गेलै।
हँ। असलमे तीन लाख आदमी जुटलै एक जगह
हँ पूर-पिछलो बरस हमसब गेल रही, तब इहै भेल रहे हमसब जय दिन पहुँचलहुं, ओयस एक रागत पहिले अहाँके यैह भगदर भगेल रहै, ओहोमे अहाँके पाँच -सात आदमीके जान जाइत -जाइत, हँ अयबेर कत्ते लोकके भेलैयै एनासँ नयक- बुइझ केलिये जे कत्। हं तऽ बहुत घायल भेलैयैऽ।
हूं-हूं
हं- जन कत्त कीजे तीन लाख तीन लाख लोक जुइट गेल रहै?
हुं, तीन लाख लोक ओत रहैथ उपस्थित। अओर तीन लाख जतय उपस्थित हेतै, तऽ ओहिठाम त कनि हेबे करतै। एहि सब टाइप के
छैहे कलयुगमे तऽ छै जे, भगवानके प्रति लोकके आस्था जे छै से बढ़ि रहल छै। पाप बढ़ै छै त धर्मो बढ़ रहल छै, मगर वएह छै लोको के सोइच-समझ क भीड़ वला जगह पर एकाएक एते आदमी के नहि पहुंचके चाही।
पिछियै
कियाकि जगह तऽ नहि बढ़ि जेतै। जगह तऽ जतऽ जतबे क्षेत्रफल छै, ततबे रहतै से सिमिते आ लोक जे बढ़ि जेतै, तऽ लोकपर लोक चढ़ि जेतै तहन तऽ वैएह हेतै जे लोके के जाने के आाहत हेतै।
हम्म-हम्म तऽ ओहि चलते जे छै से बड़ा छै बात
उएह काल्हि हम अहाँकेँ कहैत रहौं एकटा, मिथिलाञ्चल ओतय जगरनाथपुरी वला खिस्सा। ओतय जे भगवानके प्रसाद छनि अहाँके, मुख्य प्रसाद होइ छनि अटका। अटका मतलब खिचड़ी, जकरा अपनासभ मिथिलांञ्चलमे खिचड़ी कहै छियै।
अच्छा खिचड़ी हँ-हँ सुनलियै हँ
हँ सात टा बर्तन मे सातटा चीज बनै छै। तऽ ओहिमे एकटा मे सभसँ ऊपर मे रहै छै अटका। खिचड़ी चढ़ल जे अपने एक बर्तन पकैत जाइ छै, एकटा पहिले नीचावला पके छै फेर ओकर फेर ओकर। एना कऽ कऽक, लास्ट वाला रहै छै। तऽ काज ओ पैकि जाइ छै, तऽ हमन सभचीज पैकि देब
हाँ
भगवान के ओहै में जेौ रहथीन मिथलांचल के अथी के भारद्वाज गोट के एकटा ब्राम्हण रहैथीन विद्धान छलैंथ ए आ पंडितो छलैथ ए संगे संगे त पहिले तऽ तीर्थ वर्ष बड़ दूर बुझाई छै ल लोकग के एते गाड़ी रेलगाड़ी नहि चलै-छलै खाली आन सुुविधा रहै नहिं ओहोमे अहाँके जे जकरा पाई कौड़ी रहै छलै, सएह हिम्मत करै छले जाय के। तऽ ओ एक बेर गेला जगन्नाथ जी के यात्रामे थ थैं मिथिलांचल के पकठोसल ब्राह्मण छलथि हैं गेला तऽ ओतऽ पंडित बुझिकऽ मिथिलांञ्चल ब्राह्मण बुइझ क हुनका स्वागत कैल गेलनि वंहा के वास् सा्रथी ओ सब ट्राई केलखिन, ओतय के जे पण्डा सब छलखिन हैं।
हम्म
तऽ रहला बड़ बढ़ियां पाँच दिन, सात दीन मे हिनका खुए मे त राज खिचड़ी भोजन भोग लगै खिचड़िये भोजन करै सब अथी करै, अखन कहै छलै जे पार्टी जे जहाँ छ त पाँच दिन सात दिन तकर बाद ओ सब कहां नहि आब अहाँ तऽ बहुत रहलहुं। आब जाउ अपन, ई कहथिन नहि हम जैब केना। कहथिन कि किया नही जैब अहां, खुएलऊ पियेलऊ त विदाई कहां देलऊ। तऽ हमरा सबके तऽ मिथिलांञ्चलमे रिवाज अछि, जाबे जे भात खाइत छी जकर हमसब। तऽ से जाबै तऽ हमरा पाग धोती नहि दैए ताबे तक हम ओतऽ त स्थान नहि करै छी।
प्रस्थान
तऽ नै हँ नै करै छियै हँ मिथिलांचल के नियम छेलै। छ मतलब पहिलका समय मे।
हूँ।
तऽ कहलकै जेँ आहाँ तऽ मंन्दिर आयल छी तीर्थ करऽ एल छी तऽ आहाँके तऽ विदाइ किये देत। तऽ से हमरा इम्हर छी विदा देता से हम नै जानी जे आहाँ के। हँ हँ खेलौं हे खिचड़ी तहन हमरा बिदाय देब पण्डा सब। नै मन है एहन जे बिदाइ देबऽ लगियै तीर्थ करऽ बला के-
हूँ, हँ, हूँ।
भऽ गेलै तऽ। कहलियै हम पत हम नै देब बिदीय एहेन अथि रहैथ ओ आहाँ के कहलखिन नै। जाबे तक हमरा विदाइ देब नेै धोती ताबे तक हम ओतसँ ससरब नेै। अन्तमे जे छै से जगन्नाथ जी भगवान। स्वंय अपने हुनकर जे मुख पण्डित छलथिन हुनका सब। नउव मे आइब के दर्शन देलखिन।
हूँ।
कहलखिन जे ई मिथिलांचल के ब्राह्मण छौ इ नै जेतौ। जाउत एकरा धोती दऽ देबही एक जोड़ एकरा । एकरा कैह दहिन जे एकर जे वंशज होय-
हूँ।
से हमरा ओतऽ नै आबे आब एकर विदाइ भऽ गेलै आब एकरा एतयसँ कोय नै हमरा ओतऽ आबे। हँ। तहन हुनका पूजायके संगे डायरेक्ट दऽ देल गेलैन। जहन एलौ तऽ एलौ खेलौ, पिलौ, रहलौ विदाइ लिअ। आब आहाँ जाउ आहाँ के जे वंशज हेतैथ जेगोत्री हेतैन- अथी भरद्वाज गोत्री ओ जे छै से हमरा अथि जगरनाथ। पुरहीत नै आबैथ तऽ आहाँके एखन तक ई बातके पालन केएल जाय छै।
ओ-
जे एखन तक आहाँके भरद्वाज गोत्री ओतऽ। नै जाय छै जे, जे, जे हिम्मत कऽ के गेलैथ नै, नै। अथी छै अपवाद छै तिनका भगवान ओतेै राइख लेलखिन। अपने लए पहुँचा अपने धाम पहुँचा देलखिन। तऽ तैँ ओतऽ जे छै से भारद्वाज गोती जगन्नाथपुरीमे नै जाय छैथ। मिथलांचल के ब्राह्मण हूँ।
अच्छा से बात
हूँ हँ इ खिस्सा आहाँके नै रहए बुझल?
नैय ई हमरा तऽ नै रहेए बुझल।
गोविन्द झा नाम रहैन ओ-ओ पंण्डीजी के जे छलैथ हेँ हँ। बुझल हेतैन बहु -बहुत -बहुत लोक के बुझलो हेतैन किछ के नहियो बुझल हेतैन। जानकार आदमी सब किछुनतै हूँ, हूँ। हँ ई सब देखियौ पुरान चीज सब तऽ आब उएह छै जे लोक- आधुनीकरणमे ततेक व्यस्त भऽ गेल छै। जे अपन कल्च अपन संस्कृति के सब बिसैरे रहल छै जे हमर मिथिला - की छेल्ला हमर मिथिला मे की लऽ के एता के बुझी दीदी कहेै छी। पूरा विश्व जितनै रहै जे बुद्धजीवी लोक ब्राह्मण जे मिथलांचल के छै से भारत की पूरा दुनिया मे नै छै कतो, दुनिया के सब से बेसी मधुर भाषा मैथिली आ सबसे बेसी बुद्धजीवी ब्राह्मण मिथला के। ई आय के नै जेना उम्म द्वापरे युग सप सत्यापित छै। जनके जी के समय से समय से आ समय-समय पर एकर बहुत उदाहरण भेटले या जेना कि एकटा और रहैथ ओ अहाँ के मंगरौनी के छलैथ अय जिनकर धोती सुख आए छलैन अकाश मे जब नहा क ध दै छलखिन हम कहलौ सुनने हेबै। की नाम छलैन हे मोहन क के किछ छलन हे कोन मदन मोहन छलन आ कोनो हां कोनो उपाध्याय रहैन रहैथ उहो नाम हमरा एखन बिसरा रहल अय। हालांकि हमरा बुझल छलै, बुझल छलथ ए ऊंह।
बहुत सब कहानी छै। मिथलांचल समाज के बहुत बैसी छै और एखनयो तीनटा विवाह रहैन भेल। तऽ हां दूटा रहैन बड़का गाम उजान।
हां तऽ उजा अ उजान के जे जेठकी रहथिन।
हां।
हां तऽ ओहै परिवार के हम सब छी अथी मूल निवासी।
औ।
हमर जे अहाँ के हमर पति घर वला के जे उम्म भेलैथ अहाँ के परबाबा
हूँ।
तिनकर पीसी रहथिन। बड़की महरा, बड़की महरानी हां, हां। मगर उ गलती की भेलैन हुनकर परबाबा के जे सभा मे आएब कऽ एलखिन तऽ पहिले जे सभा देखल लोक आबे तऽ लोक के नै लोक बियाह
हां-हां।
तऽ ओ रहथिन सोएत।
हूँ।
तऽ ओ एलखिन सभा देखऽ तऽ हुनकर बियाह करा देलकैन सभा मे पकड़ मतलब इहो रहथिन अहाँ के रजे मिश्र रहथिन महा महोपाध्याय हुनकर बेटी रहथिन। तऽ ओ अपना बेटी से विद्वान देखलखिन, सोएत देखलखिन तऽ हुनका विवाह करा देलखनि, विवाह करा देलखिन तखन जे कनिया गेलखिन अय विवाह के पश्चात दुरागमन के लोकक के कनिया के
हूं।
नै दुरागमन त बाद मे भेलैन गेलखिन ये ते ता आब के कहलखिन एना-एना हम सभा मे बियाह क लेलौ। तऽ हुनकर पिताजी कहलखिन जे नै-नै से आब अहां अहाँ अगर अथी सोएत भऽ कऽ ब्राह्मणकुल मे बियाह क लेलौ
हुं।
आब अहाँ ओतै रही, आब अहाँ हमरा अथी मे नै रैह सकै छी। तऽ हां। तऽ हुनका एकटा अलग जगह द के मतलब अहाँ के जेना भेल ने ई अपन घरारी भेल ई। घर घेरारी आ कोनो बाड़ी भेल, कोनो खेत भेल।
हुं- हुं।
त अहाँके कोनो खेतमे जाकऽ हुनकर घर बना देलखिन कनि हटि कऽ घर स।
असलमे बात की छैय, बात की छैय ने जेकि पहिने सोइत सब नै विवाह करय ब्राह्मणमे त ओ सोइत हँ त ओ
रहथिन सौराठ गामके से बहुत पैघ ब्राह्मण रहथिन बहुत बड़का इ उपाध्याय रहथिन अजय मिश्र। ह त हुनका मगर इ बात जहन बुझलखिन त बहुत लगलैन खराब जे हमर बेटी मतलब हमर बेटी के घरसँ अलग मतलब ब्राह्मण होय के एतेक बड़का सजा घरसँ अलग अथि कऽ देल गेल। त हम अपन जमाय के जैए नय देबैन। त ओ बसा लेलखिन अपन हँ त बसा लेलखिन त हमसभ हमर सबके कहाँ पंचेमे पुरखा अय इ हमर जे बच्चा अय से - से सब पां पांचम पीढ़ी अतऽ हमसभ सौराठमे छी आ तीने घर वासी छी। मुल हँ हं मुल त सब उजान हँ एक सोइते के हमसब संन्तान छी। मगर वएह छैय जे छी सौराठमे कि उजाने मे, उजानमे कहादन जमीन जथा एखनो तक छैेहे हमर सबके। मगर हँ उम्हर कियाकि जेते कोइ अथिए करयले नै गेलैये गेलै।
हँ असलमे कोइ ओयठाम दावा करय लए नै गेलखिन।
हँ नै गेलखिन आ पाच पीढ़ी भऽ गेलै मतलब चाइर पीढ़ी बीत गेलै आ पाँचम पीढ़ी छैय।
हँ- हँ- हँ सही बात छैय।
सब अपन -अपन काजमे, रोजगारमे व्यस्त छैय। सब अपन समृद्धी सम्पन्न छैय। ककरो एते पड़ले नै छै जे के लऽ के से बात बुझलौं तखनके जेतै।
चलू आब त जे छैय से मगर आब सौराठो गाम कोनो अ मिथिलाञ्चलमे आ छोट से बात नै छैय विश्व प्रसिद्ध जे छैय विश्व प्रसिद्ध छैय, जयठाम बरक मेला लगै छैय